बजियौ की हाल हँ की हाल
ठीक यै अपन
ठीक छै बाह अहाँ से काल लागि गेले ई तऽ लगबे ने करै ककरो से कॉल घरमे छियै
अवाज जेना बहुत अहाँके अथी सब जेना आबै यै
नहि नहि स्थिरसँ कतम आब अबै यै आवाज
ह आब आबैयै
हँ घरमे छियै ने तहि दुआरे हमरा चारू तरफ हल्ले होइ छै ने की कहु अहाँ कतऽ छियै लगेयै रस्ता भी रस्ता खा कन लाग रहल यै रास्ता विरस्ता मे
ह हम तऽ घर पर छी छत पर जाइ छी हाबा दुआर
आ छत पर एखन बड आनन्द बड नीक लगैत हैत छत पर
हँ
भऽ गेल अपनासब लड़ाइ कल तक के समय अछि
कि
कहलौन आइ काल्हके समय अछि बस
हँ
बात केलियए अथी वला बजयवला जे टास्क ओ चेक भेलै हे
हमरा वला मे पाँच सए चालीस रुपआ आयल पूरा सही
आ ओ बढिया यै
बाजे वाला जे कहलहु टास्क ओ टास्क सबसँ हलका छै
आओर आर किछ तऽ कहे वला छलौं कते पांच सए चालिस
हँ अठारह रुपैया प्रति दरसँ अठारह रुपैये एकटा कऽ एकटा ह एकटा मे सात सातटा रहै छै मतलब तीस टा रहै छै ने तीसटाक सात सौ से कऽ दिऔ बा
एकटा मे तीस टा तऽ ओकरा अठारह रुपआ
नहि तीसटा जे रहै छै ने मतलब तीसटा एकटा के एक अठारह रुपैया लए सातटा बाजऽ पड़तै
सैह तऽ हम कहलहु एक वर्ड का अठारह रुपया
हँ हँ तऽ ओ ओ मतलब चेक भेलै ने तऽ हमर सभटा सही छलै
आओर भी किछु कहैवला छलौं ध्यान पर से उतरि गेल ध्यान पर से परसे उतरि गेल
अच्छा हँ नहि रहै छै याद हँ बनि तऽ गेल हे दीदी खाय छी छलै अखन दीदी के रोज अखन बौआ द्वारा अंडा खाय तऽ ओ उजर पीयरका जे पीयरका जे रहै छै ने ओहिमे
कोन बौआ दुआरे
दीदी के बौआ छै ने
ओ पेट मे
हँ तऽ अखन ओ खाय छै तऽ ओ पियरका जे रहैए ने से पियरका नहि खाइत छै ओहिमे फैट रहै छै ने
हूँ
तऽ पियरका हम खा लै छी
हय यहाँ छी
उजड़का हय नीक लागै छै खाइमे यै हँ अहाँ नीने खाइ छियै ताहि दुआरे अंडा नहि खाय छियै अहाँ
हमरि आर किछ नहि खाइ छीयै
हँ अच्छा हम तऽ खाइ छी अंडा हमरा नीक लगैया
खाउ रोज कऽ उबालि कऽ नमक दऽ कऽ खाउ ताकि अहाँके शरीर फीट हो जैत
हँ आहाँ जे स्टेटस लगेने रहियै ओकर की भेल किछ रिस्पान्स
हमर भायजी देलखिन हमर भाइजी देलखिन
की ही ही
फोन केलखिन देखलखिन तुरन्त फोन केलखिन की भेलौ दाय तऽ हम कहलियै किछु नहि तऽ स्टेटस तऽ हमरा गुस्सा जेना लागैये
अच्छा हँ
तऽ हम कहलियै नहि किछो नहि नहि स्टेटस हमरा गुस्सा जेना लगैए किछ तऽ बात जरूर छै तऽ हम कहलियै एना एना बात हमरा बारे मे बजै छै जे ओकर दीदी बेटी आओर चाची बेटा एना एना करै छै
के केकरा डायरेक्ट नाम कहि देलियै अहाँ
हमर हम कहलियै जे अपन माँ के रिश्तेदार अपन सबके रिश्तेदार तऽ के रिश्तेदार हम कहलियै उएह समझि सकै छियै
अच्छा हँ अहाँके भाइजियो बुझैत छथिन
तऽ हँ कहथिनियां वाला तऽ ताहिके बाद कहलखिन जे ओ हँ बुझि गेलियै रिशुआ तऽ हम कहलियै हँ
हँ
ओ तऽ कहलखिन हम् जे पहिले अपन नहि देखै छै आओर हँ पहिले इहो कहलखिन जे ओकर सभकेँ अपन घर के हाथ छौ नऽ ओहिमे तऽ की कऽ सकैत छीही मतलब कियेकि हमर बहन हँ हमर बहिन तऽ पूरा बात ओकरा सब सँ कहै छै ने नीक बेजाय सब
हँ तऽ आओर कथी जेहन अपने घरमे रहैत छै अथी तखन लोकके की कऽ सकैत छी हँ
तऽ सएह कहलखिन तऽ कहलखिन कोनो बात नहि हम राति मे बात करै छियो फ्री छहो तऽ कहलखिन तऽ हम कह ठीक छै एखन हम ऑफिस मे छी केलखिन एना एना बात बहुत किछ केलकै तऽ हम कहलियै जे हम इहे स्टेटस लगेेलियै जे कुत्ता के लेल तऽ इशारा काफी रहै छै
हँ कुत्ता के लेल तऽ इशारा काफी ठीके कहलियै हमरा बहुत खराप लागल रहै ओहि दिन हँ
तऽ कहलखिन ठीके छै कोनो बात नहि राति मे बात करै छियो तैके बाद से हमरा ओ वएहे वाला स्टेटस सब लिख कऽ भेजै छथिन जे ई लगा जेना एगो एखन भेजलखिन हें किछु देर पहिले तीन दस मऽ किसी का हालात जाने बिना
जे दुश्मन देखे या कि नहि जेकरा लै लगबे
सुनियौ न किसी के हालत जाने बिना उसके बारे मे राय मत बनाइए पहिले अपने किरदार कि किताब से कुछ पन्ने भी पढ़ लिया कीजिये ई वाला डाल तऽ हम कहलिये ओके तऽ फेर लिखलखिन एकर वीडियो रा तऽ म देबो हम कहलियै ठीक छै
हँ
तऽ कनी देर पहिले ओकर बहिन नै देखलक यए
अच्छा ओकर बहिन नइ ने बुझत ओतेक नहि ने बुझैत छै पता है ओइ दिन अपने मने मतलब हमरा ब्लॉक कऽ देलक आ हम कहलियै कि बौआ एखन तोरासके दुूर्म किया तऽ ई की बुझलकै बुझलियै कियकऽ भाय हमरा न क बुझलकै कि अगर मानि लिअ कहि देबै हम अथी हम अथी कऽ देबै एकरा राखि लेबै ई तऽ हमरा देख फोटो भेज देतै तऽ दूनूं स ब्लॉक करा भाय हमरा किछु करबे तऽ हमरा लेकिन हमरा अगर पड़तौ तऽ तोरा हम करबै करब
हमर मैझिलियो बहिन क हम देखेलियै बड़कियो देखलकै हमर मन्टू भायजी छोटका भाइजि न देख
अच्छा अथी प्राइवेट मे लगेने छियै की
हँ भाईजी तीनू मे दूगो देखलकै छोटका नहि देखलकै बहिन त देखलकै अहाँ देखलियै की ओहो देखलकै रजनी सेहो देखलक रिसुआ सेहो देखलक बस ओहोटा नहि देखलक हिरोइन
अच्छा ओ अहाँके बहन अथी ओर बहिन
अनपनिय
हँ हँ बापरे ओ ओ सब सबस ज्यादा अय आहााँ के कंचन सबस बेकार अछि सभटा उएह करै छी हँ सब जेना अपने बड सुन्दर रहै
किछ रिस्पॉन्स नहि देलक तऽ अपन इशारा तऽ समझ गेले हेतै नहि समझ नहि हेतै तऽ भाय आ ताहि पर हम लिख देने छियै ने भाई की कहै छै
हँ
दूसरे लड़की के बारे मे बोलने से पहिले अपनी बहन का बैकग्राउंड देख लो बुराई यहाँ किसी लड़की का कर सकतौ भगवान के पास कैस कर
हँ ई बात तऽ ठीक अरे सभटा कंचन सभटा पता चलते अखन किछ नै भेलै हे
इमे तऽ हम इंसान क नहि ने एहिमे तऽ हम भगवानो के दऽ देने छियै ने
हँ तऽ पकड़िओ नहि सकै छी नतूआ कहलउए तोरे हँ अ बहुत मतलब दोसर के बुराइ करैत लोक के बड मोन लागैत छै लेकिन अपन जे देख तैय जे दिन अपन ऐनाहे बहिन नुकाबै छै अपन करतूत कह तऽ अपना जेना बड्ड सुन्दर छै तेनाहे दोसर के रिजेक्ट करै छै अपन ओ करतूत कहतै भएके जेना करैत छलियै
तऽ बहिन तऽ डेरे पर पहुँच जाइत छै
के बहिन मतलब ओहो लड़का के डेरा पर
हँ
हँ
मैं तबसँ बात करैल
ऐना कहथिन भाईके अपन भाई के किया ने कहे छी जे हम एहेन छी दोसर बार मे तऽ कहि देय छी जे ओ एहन छौ एना खराब छो लेकिन अपन भाय के किया नै कहै छियै
कोनो बात नै समय के खेल छै
तै छोरु ई सब बेकार गप छै ओते नहि करबा छै
हँ
की फायदा अपना से अपना मगन रहू आराम से दिमाग के शान्त राखू ओते
हँ हँ अपन लाइफ मे खुश छी
हँ तऽ ओर कथी ओते जे लोक कहाइ कहै छै हाथी चले बाजार तऽ कुत्ता कुत्ता भूके हजारे नहि होइ छै
एहिसे जीवन मे जते अथी करब तते अथी रहतै स न अपन खुश छी हम बहुत
एनाहे ओते इग्नोर कर कंचन एते बात के जे सीरियस लेबै तऽ भऽ गेलै तहन लगैया जे दुनिया मे कोनो इन्सान टेंसनो से मइर जते आधा आदमी ई केना बजे छै ओते इग्नोर करु आराम से ककरो ध्यान ने हुह कोइ किछु बजैए ओर कथी
हमरा लागल रहा खराब हम सोचने रहौ जे अहाँ के कह लेकिन अहाँ से हमरा बाते नहि होइत छले भाइ हम बुझै छियै ने हम अहाँ साथे रहैत छी अहाँ के एक एकटा चीज मतलब पता अइ हमरा हम बुझै छियै ने अहाँ केहन छियै अहाँ कतय गेलियै हे अहाँ की करय लए गेलियै हे हमरा तऽ सबटा बुझल आ की मोन से गेलियै हमरा तऽ से सबटा बुझल अछि लोक के भुखला से की हेतै भगवान लाग जेते लोक तऽ गलते काज दुआरे माय हम तऽ कहै छी हमरा माय हम किछ मजबूरी ये अपना दुनू के दोस्ती रखने छी नुका कऽ जे हमरा ने हम निक चिनै छी की की लेकिन अहाँ अगर ओइ पर तुलबे त ह छीये हमसब दोस्त आ से छीये जमाना दोस्त छै आंहा के कतो थाहो पता नहि
ओकर जुटलो नहि रही अहाँ कखने से रही फेसबुक पर लाक लेकिन तई टाइम में अहके ईगो रहा त कोनो बात नहि अथी हट गेल छलै
अरे नइ ओ बात नहि छै हम अनजान आदमी नहि अथि लड़कियो के ओते रिस्पोंस नहि दै छलियै पता नहि लेकिन दोस्ती तऽ अपना सबके पहिलेहे से छलऽ न तोरा हम नहि चिन्है छियौ तोरे हम नहि चिन्है छियौ तोरा स इम्पोर्टेंट छियौ
अहाँ हमर फेसबुक पर फ्रेंड रहे तो हमरा कहलकै कि एकरा चिन्है छी तऽ हम कह से नहि उ तऽ ई हमर गर्ल फ्रेंड छी
हूँ चपले सँ मारल जादा ओहि टाइम मे ओकरा हम कोनो पुछबो नहि करै छलियै
चलू सबस नीक जे साथ छुटि गेल
भाय आहाँ कनचन हमरा पता य अहाँके कते अथी कहै छी मतलब अहाँ हमरा बहुत ज्यादा अथिसँ निकाललहुँ तऽ आहा अहाँके हमरा न हमरा मतलब असल अहाँ दोसर जिन्दगी दान देलहुँं अहाँ अगर हमरा ककरो पर भरोसा अछि तऽ अहाँ पर भरोसा अछि सैह ने हमरा इहै आश्चर्य लगै या जे अहाँ हमरा बसा लेलहुँ अहाँ अपने के न फैस गेलियै हमरा अहाँके कतहुँ कखनो हमर हेल्प के जरूरत पड़त तऽ अहाँके हम हेल्प करमे पीछा नहि हटब
एगो छै एगो हम इगो एखन हमरा पूरा मन शान्त क के इगो हार मानले लथिन लेकिन ओकरे इंसान के जे मासे बात करबो हमरा रूआब देखेतै त केना हेतै अहाँ दुनु अगर अहाँ हमरा तू अथि कहै छै ककरो मां कऽ नहि कही त भाइ वो मेरा आत्मसम्मान पर क्यो ठेस पहुँचाएगा
हँ तऽ आओर कथी अहाँ अपन
खा तब न नहि तऽ हमरा कोन जरूरी य